हेलो
हँ दीदी जी नमस्ते
नमस्ते अरे क्या चल रहा है आज तल दिखाई भी न देती हो कहाँ रहती हो
कुछ न बस घूम कर आईथी बच्चो की छु्टियं पढ़ रही ह तो घूम कर आई थी
अच्छा अच्छा
हँ घूमने गएथे हम तो उज्जैन
आओर आपके कलोनी वाले सब सही है
क्या कह रही हो
आपकी कलोनी वाले सब बढ़िया है
हँ सब बढ़िया है घूम करी आएथे हम
चौरासी कोश कि परिक्रमा चल रही ह अब तो
कि किसकी
चौरासी कोस वाली परिक्रमा लगा रहे है लोगबाग
अच्छा
हम पे तऽ अरे नहि जाया जाता ह गर्मी बहुत पड़ती है और इतना टाइम भीं नही है दस दस बारह बारह दिन लोग लौट के आ रहे है तऽ हमार त सिलाई का काम है कहाँ कर पाएंगे फर वह पे ह फोन कर करके
इतना थक गए बहुत
हँ और बहन बेटी आई हुई हैं छुट्टियो में तऽ लत्ते कपड़े सिलवा रही हैं फिर अच्छा न लगता ह ऐसे चल जाउ किसी का ऑर्डर ले लिया ऑर्डर कम्प्लीट नहि किया त फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है
हँ उका भी देखना पड़ेगा
ह इसलिए मुझे अच्छा न लगता है
हँ सही है गर्मी मे भी वैसे कहाँ जाए कम थोड़ी गर्मियाँ जी जुलाई मे चले जाना जब कम गर्मी ठीक रहे
बमे तऽ है बहुत जाददा
ह्म और सिलाई सही चल रही है आप की
हँ हँ तो बहन बेटी आ रही है न बहू भी जा रही है अपने गाँव बहन बेटी आ रही है इसलिए काम तो बढ़िया चल रहा है जानी ओनानहि साड़ी पहन के जा रही है सूट पहन के जा रही ऐै इसलिए आँ जो लड़की है वो अपने सारे कपड़े हींग के तैयार करबा लेजा रही ऐ
और क्या चल रहा है बच्चे नहीं गए नानी के गांव में
हलो
मटी बच्चे नही गये नानी के घूमने
बच्चे नहीं गई है घूमने के लिए
अच्छा
कहाँ से जाए बच्चे घूमने के लिए
भेज देती गर्मियां पड़ रही है अब त छुटी सब नानी के जाते हैं बच्चे
बड़ितहु
मैने तो भेजी अपने
गर्मी पड़ती वहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ त लाइट भी नहीं आती आर भर दिन
अरे
वहाँ त बहुत ज़्यादा परेशानी है छोटी भतीजी है ओ बहुत ज्यादा परेशानी हो हो जाती है उसके लिए
अच्छा छोटे बच्चे का तो ऐसे ही है
ह छोटा बच्चा बोलके भी न बता सकता
ह देखना पड़ता है सब ध्यान रखना पड़ता
छोट बच्चा का बहुत जे ब नहि
ह बहुत खेेल करनी पड़ती है बच्चौ की तो कोई ननइ चलो
नींद आ जाती है दोपहरमे त
हूं अच्छा
क्या करें हार जाते हैं
ओ ओ ज ट करी छ लमब छ लेट सु उठ
सो गई क्या
ह हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही दीदी जी आप की
हैलो
हेलो
हँ जी क्या करने लगी हेलो क्या करने लगी दीदी जी सो गई क्या हेलो हेलो हेलो
तेरी आई डी मेरे फोनमे खुीली पड़ी है न और मेेरी आई डी दूसरे फोनमे भी खुीली पड़ी है मैं करूँ तेरे पास हमारे दूसरे नंबर पर जााकऽ लगए तो यह की वजहसँ ओ हनी सुन रहि है उ कॉलर नहि पैसा तेर फोनमे आएंगे। कहां करू कई बार करके देखी तेरे पर नहि जा रही है वहाँ जा री है दूसरे फोनपे हमारे पे
हेलो किसी और क कॉल आ गई क्या दीदी जी हेलो
हेलो
कहाँ बिजी हो गी दीदी जी य
अरे ओ भाभी की कल आ रही थी बेटे की आ रही ती ओ कॉल करने की क बोल रहा मामी से कॉल कर लो फर मैने ओ स ग्रीन शॉर्ट लेके डाल दिया मैने किहा देखो मैं यहाँ बात कर रही हू इसलिये हँ कह रही थी आब मेर से कॉल करने क री है मैने क अरे ऐसा हुआ कि उस फोन पे आपकइयए एस सलिए परेशानी हँ ये काम भी जरूरी है क्या करे मन की तुमसे बादमे करूगी मैं
हँ मेरी नन्द के बच्चे गए प रहे हैं हक दिया उने
नींद आ जाती है बार बार चलने दो इसको थोड़ा सा
अच्छा पंख चला रहे हो क्या
तुम्हारा काम हो गय ओ
हँ
काम तऽ हो गया हँ थक गई मै तो काम करते करते सुबह से
ह ओ तऽ है ही आदमी थक जाता है क्या करे
पूजा करी सुबह उठ कर सारा घर साफ किया
ह्म गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़े दे री है
में पहिले घरके साफ सफाई करती हू फिर कछ दूसरा काम करती हूँ मे को न बात सुबह सुबह खाना बनाओ ये करो पहले साफ सफाइ जरूरी है आओर बताओ आप सिकनजी बनाइ ह मैने तो अभी हेलो हेलो हेलो कहाँ बिजी हो गय दीदी जी हेलो हेलो कहाँ बिजी हो गई दीदी जी